जय श्री राम जय श्री राम हँ आबि रहल यऽ आबि रहल छी आवाज आबि रहल यऽ जय श्री राम
अहाँके आवाज नइ आबि रहल अछि इम्हर
ओ आयत आयत अहाँके आवाज आबि रहल यऽ देखियौ ठीक हँ आबि रहल अछि अहाँके आवाज आबि रहल
की हाल चाल जय श्री राम राधे राधे अपनो ठीक
केहन रहलै भोज यौ
आ गर्मी तऽ बहुत अछि आई भोज तऽ बड्ड सुन्दर
भोज केहन रहल
सुन्दर भोज रहल निमन रहल भोज
आसु जी ओ आशूजी ओइठाम आइ कथीके के व्यवस्था छै
ता स आशूजी ओइठाम छलनि आइ सत्यनारायण भगवानके पूजा तऽ सत्यनारायण भगवानके पूजास सम्पन्न भेलथि हैय सम्पन्न भेलथि हय आब जे छै से अहाँकेँ ब्राह्मण भो भोजनमे लागल छथि ब्राह्मणो भोजनमे अनेक प्रकारके के खेनाइ सब बनल छनि चारि टा पाँचटा ब्राह्मण छथिन नोथहारी तहि मे ओ आइ व्यस्त छथि
नइ अवश्ये व्यस्त हेताह ने व्यस्त हेता
रहबाको चाही किएक तऽ अपने भरि दिन सहल छलाह
अच्छा आशुए जी पूजा पर बैसल रहेथ
हँ आइ व्रतमे अपने छलाह किया तऽ बड़ बड़का बूते तऽ स सहल नहि हेतनि तऽ अपने जे छै से केला आओर जे छै से हमर अहाँके वर्षा सेहो आयल छथिन सरस्वती जी सेहो आएल
नइ हमरा भेल ई हमर जिज्ञासा एहि दुआरे रहैत जे हमरा भेल जे कही सतीश जी हेथिन तऽ सतीश जी त ई सब काज करेमे
नइ सतीश जी सतीश जी नइ आयल छलखिन सतीश जी अखन अहाँके व्यस्त तामे छथिन किय तऽ हुनकर अन्तिम चरण चलि रहल छनि तऽ हँ परीक्षा के अन् तिम चरण चलि रहल छनि तइ दुआरे व्यस्ततामे छथिन तइ दुआरे ओ नइ आबि रहल छथि एखन दू तीन महिनासँ गाम
ओ नइ ठीके करता से
हँ तऽ आसू जे छै से आइ दिनमे दू तीन बेर हमरा कहलथि जे चलू कनि पान खा कऽ अबै छी किया तऽ व्रत अई छै
आ ह हा तहन त आहां
तऽ आइ जे कहलैथ ह दू बेर तीन बेर गेलों मीठा पान खाय छी हम सब अहा के ओहि में बारह मसाला तेरह स्वाद कहल जाइ छै बारह रंगके समान देत हँ
किया मन भेलन छै
आइ से ओहि दिन जे हम गेल छलहुँ नोत खाय लए गजहारा ओही दिन ओ हमरा कहलैथ
न आब हम पान
आ आय जे छै से हमहु पान खायब तऽ हम कहलियनि कि अहाँ जे छै से पान छोड़े किया छी मिथिलाञ्चल मे रहै का पान जे नहि खायब तऽ ओहो एकटा अथीवला बात अछि
आतूजी के तऽ मैन लिअ अथी छै ने यौ ओ तऽ अथी रजनीगन्धा आ तुलसी दीदीके व्यवहारमे छथि
से तऽ खाइत छथि लेकिन लेकिन बात ई भऽ जाइ छनि जे घरपर जे रहै छथि न तऽ अपना आपके सभ्य बनबै लेल पान खाय छथि जै सँ कि जै से कि दोसरके जे छै से अहाँके कोनो तरहक दिक्कत कष्ट नहि पहुँचै
ओहो कष्ट ने दे
सामने वला जे छै से नहि बुझ पाबै जे हम की खेने छी तहि दुआरे जे छै से ओ पान खाय छथि ओनाऽ तऽ आब रजनीगन्धा जे छै से बड़कावला पैकेट रखै छथि ओ
ओहो अच्छा बड़का पाकिट रखैत छथि ने
हँ बड़का पाकिट रखै छथि कहलथि जे आब जे छै से नौकरिओ जे हम करै छलहुँ हेँ से एखन छोड़ि देने छियै किया तऽ नया सिरासँ हमरसभके बहाली हेएत अखन तक जे छै से कागज नहि देलक हन तऽ ओहि दुआरे जे छै से एखन जे जायब तऽ ओकर कोनो हमरा जे छै से फैयदा नै हैत हँ तहि लऽ कऽ अखन नहि जाइत छथि अन्धराठाड़ी गेल छलथि ओहि दिन मेन जे छनि जगह ओतय ओतयसँ सभटा बातचीत कऽ कऽ एला एला ओहिके बाद जे छै से फेर ओ अपन केलथि सभटा कहलकनि एखन जे एक सप्ताह एखन लागत ताबत अहाँ अपन रेस्ट करू आराम करू
ओ तऽ आराममे छथि
एखन आराममे छथि
वहिन तऽ नीक काज कऽ रहल छथि ओ तऽ हमरा पत्र व्यवहार ओ कहाँ केलथि हेने दूभाष पर सम्पर्क कऽ के ई बात कहलथि हमरा एको बेर
नहि हमरा तऽ हमरा तऽ कहलथि जे भायइजीसँ जे छै बात करैत छी तऽ भाइजी जे छै से कनि रहै छथि ड्यूटीसँ देर रात्रिकेँ अबैत छथि
ओ ओ फोने करै छथिन तेहन समयमे ओ दुपहरियामे फोन करथिन तऽ दुपहरियामे हम प्रयास रहै जे हम सुत रही कनि
हँ किए तऽ कखन जेयबाक रहै छै अयबाक रहै छै ओकर तऽ समय प्रतिबन्धित नहि छै
हमरा तऽ ज्ञात नहि रहए जे ठाकुर अथी आशू जीे जे छै से ह हँ आशूजीे जे छै से उ
अखन फ्री रहै छथि आ आय पूजा छनि हँ से तऽ नहि छ
दस से एगारह या नओ से एगारह वला जे टाइम हमर छै ओहिमे कतौ रहै छियै तऽ फ्रीए रहै
नहि तऽ अहाँ जे अहाँ जे अपन काज पर जाइत छियै ओहिमे नेट नेटवर्क के बहुत प्रॉब्लम रहैया इशु रहैया
उएह उएह तऽ काल्हि आशू जीसँ हम प्रयास केलियै एक दू बेर बात करियै लेकिन उएह केलक तऽ आशूजी फोन केलथि हम रहियै अहाँके पञ्चगछिया मे ठाढ़ तऽ कहलथि भाईजी एक बात करैके तऽ हम कहलिय यौ कऽ सकै छी फोन आगि तुरत अहाँके जे छै से गाड़ी चलि देलकै तऽ हम फोने पर रहथिन आशूजी तऽ हम मना केलनि कहलियै आशूजी आब फोन नहि करू एखन हमरा
हमरा पूजा कहने छलीह जे झााजीसँ बात करय काल मे दू बेर तीन बेर केलियन फोन लेकिन हुनकर आवाज नहि नहि देलक
पूजा से हमरा गप भेल काल्हि खन तीन मिनट सेकेंड गप भेलै अपने आप फोन कटि गेलै नेटवर्क गरबर
हँ नेटवर्क अहाँके जे छै से ट्रेनमे तऽ ओनाहो नेटवर्क खराब रहै छै
दू मिनट सात सेकेण्ड अहाँके ओकर मोजर कयेलक तकर बाद बादमे ओकरा रिजेक्ट लिख के आ वएह रिमार्क केलक जे वक्ता सभक आवाज सुनाय गेलक तऽ कहै कार छै जे नेटवर्क छैहे तथापि जे भी छै जहन रही तहन तऽ बात ईसभ मैटर पर कय सकैत छी आ कहयके यए तऽ आशूजी ओहिठाम जे भोज भऽ रहल छैन ताहिमे अहाँके अथी आशूजी के ठाम की सब छै व्यवस्था आम ताम के सेहो हेतै
आमके तऽ एखन समय छै तऽ आमके तऽ व्यवस्था हेबे टा करतै ते आ आम आ ब्राह्मण भोजन मे अगर आम संग मिठाई नहि भेल तऽ ओ जे छै से शुद्ध द्धी नहि मानल जाइत छै
बुझलिय आशूजी तऽ एनयोह अम्बरम पियम छै
ओ कहलथ हमरा ओ हमरा कहने रहथि साँझमे जे कनि हलवाईके कहने छियै जे अहाँके नीकसँ नीकसँ मिठाई बनबै लेल
मिठाईयो बनि गेलै ने
मतलब ओतय दोकानसँ तऽ ओ जे छै से अहाँके अपने गामके छै कहलवाय
जेना हमसभ जे अहाँके झंझारपुरमे राजू या ओकरा की नाम छै एकटा ओर दुकानदार छै ओकरा कहि दै छियै
त ई ई जिवछ लग से अनै छैथ ओते स जे छै से अहाँके के हरियरका जिलेबी सेहो कहियओ कालके अनै छथ
तहन तऽ नीक बात छै नीक बात छै हुनकास व्यवस्
ओहीमे ओहीसँ जे छै से अहाँकेँ ओतहि जा कऽ अपन देने रहथिन मिठाईके अथि तऽ ओतयसँ अनलाह तऽ आई पूरा पूरा दिन ओ व्यस्त छलाह
तऽ आई देने रहथिन हरियरका जिलेबी
कहलथि दिनमे जे छै से अहाँकेँ कहलथि पान एहि दुआरे हम खा रहल छी जेकि रजनीगन्धा जे खाई छी ना तऽ तुलसी सी जे रहै छै तऽ खाली पेटमे जे छै से हमरा लागि जाइए
करत ने आपकारो करतैन इहो बात छै
तहि दुआरे तऽ खाली पेट मे लागि जाइत छनि तऽ ओहि दुआरे जे छै से पान खा कऽ अपन अहाँके अथि करैत छेथ मोन मनाबैत छथि पान मे तऽ अहाँके ओ सभटा दै छथिन
अच्छा बहुत सुन्दर टोटल दै छथिन बिल्कुल सबटा
सभटा सभटा अहाँके अखन कम कऽ देने छथिन प्रेशरपर जँ बेसी आदमी केओ अहाँके जिद्द कऽ देलक
एना यौ मैदान दिस अगर जेना हमरासभके जे अनुभव अछि जे हमर पंगी सब जे अहाँके जे छै से उ ओकर नाम की कहबै अहाँ मुखबत्ती कहि लिअ ओकरा अपनासँ मुख्तहि तऽ मुखबत्तीके उपयोग जे ओसभ करै छलै से तखन कहै छलै जे हमरा सभके मैदान दिस जाइ छी तऽ नहि होइया खुलिस्ता
तऽ कते आदमी बुद्धिवर्धक चूर्ण जाबत तक नहि खात तब तक हुनका सभके फ्रेश नहि होइ छथि हँ तऽ ई आदत आ ओना अपन मिथिलाञ्चलमे जे छै से ई अस्सी परसेन्ट आदमी जे छथि
हुँ
एकर आदत पुरनका आदमी जे सब छथि हुनका सभके छनि
समान समान रूपसँ ई आदत छै से अहाँ के अथियो में छै ई अहाँ के मुख बक्तियो में
हँ से तऽछे हे
से ओकर उपयोग लोक करै छै अथीमे ह वएह मैदान खुलिस्ता हुए एकदम पख तऽ पूरा आ हरर ह
हहर कऽ हुए पूरा एकदम नीक मोन हल्लुक भऽ जाय
हुँ हुँ हुँ ह आ वास्तविक तऽ कही ने जे अगर ओ अहाँके मैदान दिस अहाँके हहर कऽ भऽ गेल
तऽ फ्री भऽ जाउ तखन पूरा दिन एकदम मोन शान्त रहत
भरि दिन अधिक कांश जे छै रोगक जड़ि ओ छियै ओ चीज के समस्या नहि यए अगर अहाँ ओहिसँ निवृत छी तब बुझियौ जे अहाँके बहुत चीज
पूरा हर तरहसँ स्वस्थ छी अहाँ
लगभग चीजसँ स्वस्थ छै ई सब चीजसँ
ओ तऽ छैहे मुदा आब जे छै से आदमी धीरे धीरे एतऽ तऽ देखै छियै आब अहाँके ओहो मैदानो दिस जे जाइए आदमी तऽ मोटरसाइकिलसँ जाइ छै ततेक अहाँके युग परिवर्तन भऽ गेलै
भऽ गेलै जे पहिले जेना अहाँ एहिठाम छले जे अहाँ सब ननगोलाक के बाद
बस लोटा लऽ कऽ जाइत छलहुँं हेँ
आ जे भी लोटा लऽकऽ आ बड़ दिनमे नहियो जाय पड़ै छै लऽ
पानि छलै एखुनका समय जेना चलै छै तऽ ओहिमे जे छै से अहाँके पानि तानि रहै छै पूरा
ब छल अहाँके जे अहाँ सब जाइ छलियै तऽ जगह छलै पहिल बात तऽ आ दोसर गप छलै जे रस छल सीधा अहाँके रस्ता
घुमि फिर कऽ एना अहाँके आधा किलोमीटर दूर कऽ कऽ जाउ
आ आब अहाँके आधा किलोमीटरसँ बेसी लोक बुते चलनाइ
नहि सम्भव छै किएक तऽ आदत छुटि गेलै धीरे धीरे आदमीके आदमी सब अहाँके जे छै से फूल भऽ गेलै
भोरमे सुबहके जे अथी होइ छै टहलनाइ
हँ
हँ हँ पाँच किलोमीटर टहलि दिअ अलग चीज छै लेकिन आब भरि दस बेर जेनाइ अछि आधे आधे किलोमीटर जेनाइ यए
तऽ ओ भारी लागत
हँ अहाँके पहिले लोक मोटरसाइकिल से जाइ छलए आब
आब मोटरसाइकिल से जाइया ओना साइकिल साईकिल चलेनाय जे छै सें स्वास्थ्य कें लेल बहुत लाभदायक छै मुदा आब आदमी ई सव नई सोचय छय आब त अहाँ के जे जतेक काल में पहिने जे छै से लोक पचास पचास किलोमीटर दूर चलि जाइ छलै हँ साइकिलसँ
हँ हँ एक किलोमीटर परिधिमे अगर अहाँके निकलबाक यए तऽ कहै छै जे अहाँ पैदले जाउ बुझलियै हँ किलोमीटर जायमे पाँचसँ सात मिनट लागत अहाँके दस मिनट आ फेर दस मिनट आबै मे
आ ओहिसँ जे छै से अहाँके अपन चलि लेलहुँ कनि दूर तऽ मोन हल्लुक भऽ गेल
उहाँ तऽ हमर एकटा अथी छथि भैया हेताह नौकरी करैत छथि हमरे सभ संगे
अच्छा सीनियर छथि अहाँ सबसँ
सिनियर छथि ओ अहाँके जे छै से मेल एकट्रेस गाड़ी प्रबन्धन भऽ तऽ हुनका हम छियनि जे पीठ पर वला बैग मोटरसाइकिल आइन लैय घैय आ स्टेशन जाइ छथि आ फेर स्टेशन से अबितो छथि हालकि एहिमे हुनकर ईष्यिया छनि बहुत रास कारण छै लेकिन हुनका हमरा डेरा से दू मिनटके रास्ता पैदल छै
आ तखन ओ मोटरसाइकिलसँ जाइत छथिन
मोटर साइकिल से ड्यूटी जाइ छथिन आ हुनके सगे जे हुनके वला मकान मे एकटा दोसर अथी छै व्यवस्था ते